किए ठीक छै अपन कहियौ
बजबै छै
हूं भऽ गलै खाना-पीना
आंह
खाना-पीना भऽ गेलै
खबै हेतै आब अखने भेलै हन
नहि भेलैए की एते लेट
आबैमे लेट भऽ गैलै दुटी सऽ तऽ कि करतै आदमी
अच्छा
बनैबै आब बनतै बनेबै आब, आब तऽ आमक सीजन छै ने आम रोटी चलतै रोटी बनेबै खाली भऽ गेलै
अच्छा सब्जी नहि बनतै
ह आब लेट भऽ गेलै आब नौ साढ़े नौ बजै छै त आब सब्जी के बनेतै आब
अच्छा
अहा नहि अहा नै देख लागब ह बड़ी लेट भऽ गैल नौ स सबा नौ बजे गेले सबा नौ साजिश गेले
बढ़ टाइम लागि जाए आछ
ओ टाइम की लगतै ओ छै कही दू भाई जे छै दुर्न जाइ छै एखन छै से टाइम छै। के कनी अथि के बेसी टाइम छै आय छलय जी एस टी खाली ईट्रेंस दे कै कनि बेसी टाईम लाएग गेलय आय।
अच्छा।
ई महीना टाइम लगतै ई महीना कनि आब किछ काजो छै बचल आब। आई टी आर के टाइम छै कनि टाइम लगतै, डी ए के टाइम छै टाइम लगतै। ऐगला महिना से कनि भ जेतय उम्म भ जेतय नॉर्मल।
हुं और जेबय की जायके तैयारी छै ओतय महाकालेश्वर?
हां हंड्रेड परसेंट ऐगला महीना जे छै नै ऐगला महीना से विचार करबय।
टिकट तै खाली छै, देखलिए हम टिकट खाली छै।
हां टिकट खाली छै, टिकट लेल जेतै ओय लै नै छै एके साथे चलब। जे छै से ऐ दुई दिन में घुईम के ऐब जाय के छै फेर हां जाए से पहिले ई अ ई छै से सुनिश्चित करय के छै से जे केना-केना जेबय? कियाकि बेसी टाइम अ छै से खराब नै होय एक जगह पर
टाइम की सै अ-अ सन्डे के त रैब दिन लोक निकलतय
रैब के निकलब मतलब निकलबै त ऐना करय छीयै नै शैन के ओतय से जाए मे लगय छै बारा घण्टा महाकाल नै।
हां बारा घण्टा लगय छै।
बारा जाए में लगय छै तै राएत मे अगर निकलब तऽ भोरे पहुँच जाएब।
हां।
भोरे पहुंच जाएब त भोर त भोर मे तै महाकाल मे महाकाल मे या उज्जैन महाकाल या ओंकारेश्वर एना करब जे भोरे निकलब नै तो पै पहले चैल जाएब ओंकारेश्वर।
नै से दू दिन दू दिन तै छुट् टी अहाँ के पेड़िए लागियै जाएत दू दिन छुट्टी रहबे करत कियाकि शैन के अहाँ ड्यूटी कऽ कऽ निकलबै ठीक छै, अ रैब दिन पहुँचबय तै ऐह के दिनमे दुनू ठमा संभव नै छै।
हम बतबै छी नै बैग्राउंड के आवाज सुनही नै पहले ध्यान से हम बतबै छीयो की हमर विचार यै नै ओतय से उज्जैन और ओंकारेश्वर के बीच के जे दूरी छै नै से दू से तीन घंटा जाय मे लगय छै ट्रेन से।
हूं।
के ओय से बेसी टैम जाए में नै लागय छै। तऽ हमर ई रहत तखन जे कि जा तक निकलब साँझ मे सात साढ़े सात बजे ऐतय से उज्जैने रुक के डायरेक्टर पहुचब ओंकारेश्वर ओंकारेश्वर मे तै भस्म आरती के कुनु प्रावधान नै छै ओतय
नै पहिले ओ पहिले ओंकारेश्वरे दर्शन कऽ लेब।
हमरो सैह विच चार यै फेर ओंकारेश्वर क लेब, ओंकारेश्वर केला के बाद अ हां। आ ओ हां त ओंकारेश्वर ओंकारेश्वर के बाद अगर बिलकुल हां ओंकारेश्वर त अगर रिटर्निग आ ओ तै ओना साँझो पैड़ जाएत नै महाकाल मे राएत महा काल मे पहिले ओहिी दिन भस्मारती देख लेब। एकग दी नाना पूा के ट्रेन पकड़ लब साँ सतरू पर आबि जाय मतलब सोम दिन छै से सतरूम पर आबि जायब।
ऑटो सोटो चलि आब दस बजे एगारह बजे तक आयब तऽ अपन लोक ड्यूटी जा सकै छै ने जे हम कतहु आयल छी आबि जेयबहु से होइत छै।
जरतै त से विचार अहाँ यौ सन दिन आबि जेबै मतलब शर क न करबी ने सोम के सोम के लेट नाट
दू दिना छुट्टी हेबेटा करत अहाँके ठीक छै। दू दिन, दू दिन छुट्टी हेबे टा करत तऽ ई तऽ गारंटी छै से रवि सो रव कऽ तऽ छुट्ट एकटा छुट्ट हमरासभके तऽ दूटा भऽ जायत अहाँके एकटा छुट्टी होयत।
हँ दूटा क्य हो जागा ह ककत कम दूटा दूगो हो जागा।
नहि हमरा सडेके छुट्टी नहि ने रहैत छै हमरा तऽ महिनामे चारि गो रहैत छै छुट्टी।
सटा चटा रहिय ने। त चारटास्नडे ने अबै छै कोनो भी कोनो भी चगो लेब ने ह।
हँ तऽ कोनो हमरा तऽ ओ एडजस्ट भऽ जेतै ने जे दूगो छुट्टी हम कहै चाहे एक साथमे चार गो कऽ लियौ चाहे। त
हँ हँ तऽ अहाँके फायदा य हम हमरा नुकसान छी हमर छै पैस कोटे दड़ हतौए तऽ
हँ
ह सुन भ जाै छै
कनिआ तनिआ तऽ ठीक छथि?
ह ठीक छै, ठीक छथि।
ह पहिल से ठिक छथिन। धियापुतासभ? मानै छथि ने कनिया।
ए बहुत बढ़आ रह खूब मानेए छथि
खूब मानै छथि हँ मानबाके चाही ने।
ब आओर खबर स
आओर सब ठीक ठाक छै, बस चल रहल छै समय पास भऽ रहल छै। आइ हमहूँ छुट्टिएमे छलौ तबियत गड़बड़ा गेल छलय कनि समझलिय तऽ न जा पेलौ। दबाइ लेलौ फेर पाँच बजे छओ बजे तक खाने खलौ हँ।
आराम य आब अच्छा दिनमे कथी तऽ दिनमें खेलियए की द खाना बड़ा मन खराब रहै त
चारिगो रोटी खेलियै उहै सब्जी खेने रहियै जे भोरमे बनलै ओकरा पाँच बजे करीब खेलियै।
मसाला अहाँके अहाँके बेसी बुझ पड़ैया।
हू मसला अहाँ बहुत बेस सब्जी तऽ मसला देनहिए छल एकरा सँके ओ तऽ आदितसँ लाचार छै बझलियै।
ह
मसाला तऽ खूब डालैत छै मसाला दैमे एकरासभके झोका पड़ पड़ल रहैए छै। इ नहि छै भाय आब गर्मी छै तऽ कम तेल पानीमे मसाला दियै जे कि आदमी जेहिस‌सँ सेहत पेट ओहिमे पेट अथी रहै छै ने दिक्कत भऽ जाइ छै बेसी मसाला तेल खेलासँ।
भोर मे तहन करू खेलीयै ओहिमे एहन बुझा गेल छलियै को दिन तऽ की करबै आब खे पड़ल। त ब लख बझलियै ओर सब ठीक ठाक।
हाँ ओर सब बढ़ियाँ छै।
ओछ से फेर आइ दिने तऽ दिने भेले खाना
तऽ किछो नहि भेलै भरि दिन सुतले छियै कनियाँ कतऽ छैथ अखन?
हँ
कनियाँ कतऽ छथि?
ओ छथि एखन नैहर ज ‌नैहर में।
नैहरमे छेथ आनालियन नहि ने हुनका।
एखन नहि अनलीयै हन कहलिया अखन बनियाँ दान हमलोगने बिहार निकलियिया एलिया अच्छा ओर सब ठीक ठाक?
हाँ ओर सब ठीक ठाक छै।
तऽ फेर छै से तहन कहियाके प्लान कऽ रहल छी कहियाके जे के? ‌ प्लन हैत। हमरा विचार छै जे अहाँ‌ पंद्ररा अगस्त चलि सकै छीयै फायदा अहाँ इरहाद बन्द।
हमरा नौ अगस्त जेके विचार ए।
क छैजिय।
हूँ
न ब जैसकि विशेष छै।
विशेष नहि झुइक जो नौ नो अगस्त क आगे रैब पड़ैत छै आ दसकऽ सोम छै। तऽ सोमवारीमे अपन एक सोमवारी ओतहि रहत।
हम अहाँके एहि दुआरे कहलहु हां जे अगर अहाँ पन्द्रह अगस्त जेबै तऽ पन्द्रह अगस्तके अहाँके छै से र‌इव काउंट न‌इ हैत। किया तऽ पन्द्रह अगस्त के रहते यहाँके नेशनल होलीडे ठीक।
हँ हमरा सभके नहि फर्क पड़ै छै हमरा सभके नहि फर्क पड़ हमरा सबके पड़तै।
अहाँ सब कोंट भजाइया छुट्टी में।
हूँ।
कवर जैयो।
हुं।
री नियम छै जे कि अहाँके दुध छुटी दो छुटी महिनामे नहि काटै छै। ओइसे बेसी भेल तऽ ओ सब मानि लै छै।
जेबै अगिला महिना में पका जेबै पन्द्रह तारीख या जहिआ पन्द्रह तक्के अहाँ विचार करू तहन जे जाइल जेतै।
हँ देखै छी महादेव की इच्छा होइ छै आ हुनके महिमा पर
हूँ महादेवके इच्छा हेबे करतै महादेव कोनो इच्छा नहि करथिन।
आबो किछ खतम करबै।
हुं
एत जगह पर वापस आबि गेल अय एत ने दूगो छलै की करतै आदमी ठीके छै देखल जेतै बुझलियै जेहन अहाॅं के विचार कएल हुए चलब हम अहाँ चलब के सब जायके विचार अई जा के सब जैत
जायके विचार ह उएह कनिआँ जेती हमर
अच्छा
आ एगो बुदरुगके लऽ लेबै ककरो शिवम झा के लऽ जेबै
शिवम झा के किया ल जेब‌य शिवम के लऽ जेबय कोमल के किया न‌ई लऽ जेब‌इ
कोमल तैयारी करतै ने पेपर के अगर जाय के मन हेतय तऽ लऽ जेबै कोनो नहि जाय के मन हेतै तऽ नहि लऽ जेबै जेबै ओकर इच्छा पर डिपेन्ड छै
आब तैयारी की आब जेतै भगवान पूजा पाठ करतै तऽ ओहोद कनि आशीर्वाद भेट जेतैइ
हँ सेहो छै कनि बुद्धि चेंज हेतै हम कहै छियै भगवानके हे महादेव एकर बुद्धि ज्ञान नीक कऽ दियौ
हुं हँ बढ़िया अछि बहुत ज्यादा पता लागल जे बड़ बदमास छ‌लैय ओ
बदमाश नहि बदमाश की करतै यौ
ह से बात छै ठीके छै जे होतै से बुझतै आगे जाक‌ऽ और कि हेतय
हूं आओर कहियौ भऽ गेलै भोजन
भोजन रोटी छै से आटा सनलहुँ हन
कोन आम अनलहुँ हेँ
आम अनलहुं हन जे छै से बम्बई आम अनलहुं हन
बम्बइ आम अनलहुँ हन बम्बइ आम कहाँ भेटै छै एखन
आँ
बम्बइ आम कहाँ भेटै छै एखन
भेट जाय छै जे छै से आया आयात करऽ पड़ै छै तऽ भेट जाइ छै
हूँ
विशेष एहिके लेल अहाँके विशेष जगह जाय पड़त विशेष आदमी सब भेंट करियौ तऽ अहाॅंके हर चीज सम्भव छै ठीक आइ काइल कोनो एहन चीज देखै छियै कि नहि भेटै छै बुझलियै तऽ ओ कोनो एहन बात नहि छै अच्छा आओर सब बताउ
आओर सब ठीकठाक छै
हां
अहां के भऽ गेलौ भोजन।
नहि आब हेतै भोजन
ह कथी विशेष छय भोजन अहां
चावल बनलै यैं
मांछ चावल फेर तहन फेर तहन तऽ अहाँके आय खाना मे त मसल्ले- मसल्ला हैत यौ।
मसल्ला आब की कह कहलियै, पहिले कहि देने रहियै मसल्ला कनि कम देबै।
आब ओ बुझि गेल हथिन जे मसल्ला कम दियौ अपना हाथक खेबाक छलनि आइ, आब झोंकि देने हेथिन त अलग बात छै।
हँ ठीके छै, और कथी बुझते आब बनेनहारे बुझते ने आब। ओ वैंह-वैंह सोचते जे भई केना बनाबी, नहि बनाबी हम अहां खाली।
हँ
लेकिन नही खैब मसल्ला सब, तेहन समय चलल अय हिसाब से तहिमे छै से साफ सुथरा खाना खाय।
आ हुनको तबियत गड़बड़े छलैए, फ्रीजके पानि पीबै छथि अपन सड़ गला मे कुच-कुच होइ छनि, जेना बोखार-तोखार लगै छनि। अखुनका ए मौसम खराब छै ने, हँ दवाइ तऽ खेलैथि।
हँ आराम भ जेता
हँ आओर तऽ ठीक ठाक छै‌।
एखैन जे प्लान-त्लान छै ने प्लान त्लान कैल जेतै।
हँ
प्लानिंग तखन कैल जेतै न